हेलो
नमस्ते
जी नमस्कार बोली न अहाँके कीहा छै
ओ सब बढ़िियाँ हाल छै आब रौआ बताय रौआ कैसन बानि छैय तबियत तो सब ठीक बानि छैय
हँ हमर सब ठीके छै सब नीक छै अहाँ बताए अहाँके मातााजी पिताजी सबलोग नीक छैय
सब नीक छै माता पिताजी के तबियत सब ठीक छै रौआ बताइ आपके रौआ माता पिता के भाय बहिन के तबियत कइसन बा छैय
हँ हमर सब नीक छै हमर माताजी पिताजी सबके तबियत खूब नीक छै सब अपन काम करै छै एने त आजके मौसम खूब अभी नीक छैय अभी त बारिश बारिशो होइ छैय तनी मनि
हमर हमरो ओरी हँ हमरो ओरी बारिश हुए छैय छैअ दू तीन घंटा बारिश बहुत जोर से बरसी छै अभी त छूटल पानी छैय रोड मे बहुत सारा पानी लागे छैय तोरा आने जाने मे पानी के अधिक हं बुलहीं रौआ तोरा पानि भइल छै
नहि हमरा तरफ जादा देर ना भेल छैय बारिश अभियो हमरो तरफ अभी छूटि गेल छैय का करीब आधा घंटा ले भेल छैय बा बारिश ठीक ढंगसँ
अब त मौसम तनी बढ़िया हुए छै काफी गरमी रह लग छैय बारिश त होए के च त्र लगे छैय बारिश भए ल तनी राहत भए छैय
हमरा लागै छै कि आज रातिमे खूब बनिआँसँ बरसतै बरसतै अहाँके की लागैत छैय
हमरो त इहे लागे छैय बारिश बरसे त चाही छैय बारिश त बरसे के रहै छैय कियाकी बहुत गरमी भ जाइ छैय त बोली बारिश त भयल त राहत तमिले रहौ छैय
हँ एने त खूब रात मिलैत छैय एने त हम खूब नीक छैय यहाँके बरसात होल बहुत जरूरी हो गेल छैय इतना गरम हो जाइ छै आज त बोलली ने आज त हम भरि दिन सुतले रहली ह पूरा तीन बजे हमर नींदे खुल्लै छैय त अहाँके मैसेज देख लै छीयै हम
रात मे बहुत देर से सुते रहे रहै छिका रोज रात केस सुतो रहबै छैय
न राख कते से ना सुतल रहे छी हम चार पाँच बजे से सुतले रह गेल छी
ओ त कोइ तबियत खराब रौआ रहै छै का कि नीन्द नैय लागै छैय
पाता ना आज त हमरा लागत रहले हम हमरा शरीर मे जाने नहिखे ऐसन लागत रहले लागत रहले कि हमर पूरा शरीर हल्का हो गेल छैय
ह तऽ बढ़िया बढ़ियासँ सुबै छियै तबियतपर ध्यान देै छियै आओर बताई पढ़ाई लिखई रौआ कैसन चलै ठीक
हमर पढ़ाई लिखाई खूब नीक ढंगसे चलै छै कोनो दिक्कत न भेल छै पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चले छै अहाँ के पढ़ाई लिखाई कैसन चले छै अहाँ पढ़ाई लिखाई
ई बढ़िआ पढ़ाई लिखाई छै तय छै
हमर सभ नीक ढंग छै अहाँ बताइ न अहाँ पानिपतके नाम सुनले छी
जी
हमर एगो दोस्त हित कहैत रहलै चलैला कैसन जगह छै पानीपत
अच्छा जगह छै अच्छा सुनय तऽ बहुत बानि छियै तारीफ सुनले बानि पानीपत के छै बढ़िया छै
नहि हम नहि जाइ छियै पन्द्रह घंटा छियालिस मिनट के रास्ता छै
टाइम पास रहुआक पास न रहै छै जाई घूम के आई बहुत बढ़िया जगह
समय तऽ छै हमरा पास ऐस एहिसन नहि छैक जे समय न छै बस दिक्कत अच्छा हरियाणा मे छै पानीपत
जी हरियाणा में हरियाणा काफी बढ़िया शहर
हँ हरियाणा के तऽ राजधानीओ खूब नीक लागै छै
जी बहुत बात सही रहै छै बहुत काफी सुन्दर जगह रहै छै हरियाणा हरियाली से भर रहै छै त कभी हरियाणा गेल रहै छै कि न
न हम अभी कहा ओसभ घूमै छी हम अभी बहुत कम जगह घूमले छी ज्यादा न घूमै छी हम अहाँ घुमले छी जे
न हम भी जादा रह जगह न घूमे छिय घूमे छिय लेकिन सपना बाते रहुआ हम बहुत ज्यादा घूमे छै हम तऽ सोचे बहुत जगह घूमे के शिमला घूमने छियै काश्मीर घूमने छियै लेकिन सब एक दिनमे सब पूरा घूमने छियै आओर रौआ बताई का का आओर रौआक कहाँ कहाँ मन घूमे के रहै छै
हमरो खूब जगह घूमयके मन करै छै पर दिक्कत ई हो के छै कि हमरा रेलगाड़ी से जाय के तनिको मन न करे छै हमरा बड़ा दिक्क थकै छै रेलगाड़ी मे हमरा ने ऐसन चीज से जाय के मन करै छै कि जे जल्दी पहुँचा दे एक ढंग के रास्ता न अलग अलग रंग के रास्ता रहे रोड रहे खूब नीक लागै छै ओसन ओसन जगह,
कार से हर रोड हर दिशा हर जगह देखे छै। बढ़िया से घूमे छै सबसे बढ़ििया कार से घूमे छै।
हँ ई तऽ बात छै।
त कइ र जाइ छै का हरियाणा।
न हमर दोस्त ही तऽ लोग कहले या कि घूमे चल अभिये तऽ कहले ह टिकट बनवा दे का हम बोलियै कि रुक जो आगे देख लेब त कैसन शहर छै। तब हम बताब।
जी जान पहचान हो जाइ छै। कैसन जगह रहै छै त क घूम जाइ छै ब
आ प पानिपत मतलब क, ओ
हुँ कॉफी इतिहास रहे छै पानी पद के फिल्मो बने छै पानी पद पे।
हँ हँ न, हम न देखले छीिय फिलिम लेकिन बहुत कदनी पता न कैसन जगह छै हरियाणा मे तऽ छै।
बहुत खूबसूरत जगह छै प्राकृतिक के दन है बहुत। अच्छा अच्छे र। एकबार जा के ते देखे छै। बहुत रआ अच्छा लागी एकार ओार जा के देखे छै। काफी सुन्दर रह जगह छै और बता जाय के प्लान बनाय छै तो हमरो ले के चले छै।
घुम आब रहो घुमै छी का पानिीपत।
नहि घूमेै के तऽ मन रहै छै। अभी दोस्त सब न जाबे छै। कभी तऽ रआ जाइ छै। तऽ हमरो के बोले छै हमी रआ साथे चले मे छ।
हम पहिले देख लेबै छीियै कि कैसन शहर छै। फिर हम बताय अहाँके कैसन छै कुछो होतै तब ने घूमे के नाम तऽ नामसँ थोड़े घूमल जाइ छियै। पानीपत नाम सुनै में अच्छा छै। आ लड़ाई भेल छै त एकरा मतलब। थोड़े घूम लेब छी देखै। नी कैसन जगह बाद। तब ओकरा बाद देखल जाय घूमे के ब की अभी हम यूट्यूब पे देखले छी। क उतना कोनो बढ़िया बिल्डिंग उल्डिंग दिखै छै हमरा। समझली हेलो हमर आवाज नहि जाइ छै की। हेलो।
आवाज आबै छै बोले छै आओर बात बोले छै बताय।
हमरा लगले य कि हमरा आवाज न जाइ छै कि अहाँ के ल न सुने पानि पत मे अभी काँ कुछो दिखे छै हमरा खाली यूट्यूब पे देखले छीिय तऽ खाली नॉर्मल जैसे अपने शर जैस दिखै छै घर। जरूर,
तऽ यूट्यूब उतना नानी बताे छै जााक व घूमेे त पता चल कोनसन जगह रहे छै। क जगह बटे कइसन लोग बँटे।
तनिसँ देख लेब कि यूट्यूबपे कछो बढ़िआँ बढ़िआँ चीज तब ने पतो रहै कि केने जायके छै अगर न देख लेब तऽ केने जायब हमनीके किछु पता रहै तब ने घूमयवला जगह।
जी बात त स कह छै त जन पानी प पहिले घूम के आबे छै ओकरे साथ पूछे छै कोनो दोस्त से पूछे छैआ पानी प गए छै तऽ ओकरे साथ जाइ छै। केर व जयाम छै तऽ भुला जायम।
हमरा तऽ मन करै छै गुड़गाँव नहि तऽ नोएडा जायके हमरा खूब मोन करै छै ई दुनू जगह घूमयके।
ई दुनू तऽ बहुत अच्छा जगह छै काफी विकसित जगह छै यह। ज्ञान छै तऽ काफी ज्ञान के बात सीख के छै रहहुआ
हँ तऽ हम हम हमरा तऽ इे दुनू जगह जाइके मन करै छै ने तऽ मुम्बइ जाइके मन करै छै ने नय त पुणे तं हैदराबाद ई सब हमरा ई सब हमरा ई सब जगह जायके खूब मन करै छै
तऽ ई सब रउआ जगह जरूर जाइ छै काहेकि घूमे छै छै ने तऽ दिमाग थोड़ा बढ़िआ से फ्रेश रहै छै घूमे से ही दिमाग थोड़ा अच्छा प्रगति हुए छै हर कोइ देखिये कोचिंग मे सब सर बोले छै कि अठारह साल के उमर के बाद सब घूमै छै तऽ लोग जादे घूमै छै अठारह सालके उमर के बाद त रउआ‌ खँ रउआ चलय घुमय रउआ तैयार बानी घुमय छै
हँ हम काहन हमरा बस एके गो दिक्कत होइ छै घूमेयमे जाना ल की ई ट्रेन से नहि जायके मन करै हमरा ट्रेनमे खूब दिक्कत होकै छै म त उहो कोन ट्रेन मे जान छ छै जाहिमे भीड़ रोककै छै जाहिमे भीड़ नहिकै छै लेकिन जाहिमे भीड़ रकै छै हमरा साफ हमर मन घिना जाइ छै मने नहि करै छै केनाहु जायके ओ ट्रेनसे
बदबू रहे छै ट्रेन में न बदबू बदबू रहे छै बहुत गन्दा रहे छै
ब बदबु रहै छै आ मतलब के पूरा मतलब जेने ने बाहरे जाय के रास्ता रहे छै ने अन्दरे जाय के इतने ने भीड़ रहै छै कि की बताउ अहाँके हम अयले रहली हम बैंगलोर बैंगलोर से घूम घाम के एयले रहली तऽ एतना भीड़ रहले कि हमर पूरा हालते खराब हो गेल छै हम ओकरा बाद से काह कहियो जाय के मन करे छै फिर ईहाँ से अपना शहर से पटना गेली न तऽ पूरा मतलब खड़े हो के गेली जगह ह न रहले बैठे के
जी बात तऽ रउआ‌ सही कहै छै एसी वला बुकी बुक करके जा छै ओहिमे काफी सुविधा रहै छै
बस में आराम से बैठ के सुत के हम तो ओने से आ रहली तऽ बसे में सुत क बैठ के आबै छै चलू ठीक छै तऽ‌ अहाँके बात
ठीक नमस्ते छि बादमे फिर बात करै छै